प्पा कतऽ छी?
हमे तऽ एखन छी रस्तामे।
की करे छी?
हे यौ बाइक चलबे छलिये तऽ अहाँ-अहाँ फोन केलिये ते हम कहलिय रुक जाइ छी कनी बाते कऽ लै छी।
भुख लगल छै हूँ-हूँ-हूँ हू
कहब
खाना-पीना आर भऽ गेलै?
खाय लए पियए लए बनै छै।
एखन बनिते अइछ की?
हँ
कीसभ बनै छैथ?
रामतरइके अलूके तरकारी रोटी।
अच्छा
मौसम आर कना अइछ अहाँके एम्हर?
मौसम मे बादल लागल आयल छै। गाँव वाली तऽ खेत गेलियै देखय लए।
हँयौ खेते तऽ आयलियै बुलियै?
हूं-
लेकिन की कहौं वैए त बून्दा, बून्दी भेलै बारिख लेकिन एतऽ खेतबला आ टेक्टरवला जोते नइ केलकै तऽ की क सकै छि
पूरा धान रोपैलै?
हँ धान रोपा गेलै।
हूं- आ मोटरे से खेत्- ती होइ छै तऽ की करतै किसान? किसान तऽ परेशान छै तऽ की कर-
जे पहिलय रोपैलै र से लगलै?
हँ सब लाइग गेलै गब तऽ जे छै बीजके छै सप- प्रक्रिया में छै। लेकिन आब कसान की करतै?
कतेक पानी पटवन देतै कतेक की करतै, भगवाने नराज छै तऽ की करथिन।
आ-
वर्षा हेबे नइ करै छै बारिख हेबै नइ करै छै।
मानसून एतेक ऐल छै बिहारमे मानसून तकर बादो बारिख नइ होइ छै। की कऽ सकै छै किसान?
रोड कात वला मे मैइट गिरेलियै रहैऽ से सरियेलियै?
ह यौ म-मिट्टी तऽ सरिया देलियै ठीक- ठाक तरा- लेकिन रोपैयके लेल बचले छै। आ पटमन के पटवनके सुविधा नैय छैय। ने पानी के सुविधा नैय छैय एतऽ।
बोरिंग आर बंन्द कऽ देलकै बोरिंग आर पैइने नैय दऽ रहल छैय।
काइल टेलर वला कहलीयै त जोतैइब त जोतेइलियै नैय?
कहाँ जोतलखिन यौ खेत कहाँ जोतलखिन कहलकै जोत देब। अयके बाद जोतबे नैय केलखिन ओ बेचारा भैग गेलै कहलकै नैय एना छै, ओना छै। ओय मे हम की कऽ सकैत छथि? हुनकर समान रहै तऽ हम ओकरा जबदस्ती नैय कऽ सकै छी।
गाम पर गलियै बिचला गाम पर?
बिचला गाम पर नैय गेलखियै।
बिचला गाम पर जाय के लेल समय नैय मिललै, तैय दुआरे बिचला गाम पर नैय गेलियैहन्- आ काइल एबै सुबह मे त बीचला गाम पर जेबै।
हूँ। गाँव मे की हाल- चाल?
गाँव के हाल समाचार ठीके छै, लेकिन बरखा नै भऽ रहल छै, इहाए समस्या छै।
आ ऊपर वला के महिमा छै तऽ ए मे की कऽ सकै छै आदमी। किसान तऽ परेशान छै।
हुं।
आब कोनो किसान के पास मे प्रक्रिये नै बचल छै।
ज किछो कऽ सकै छै। अपने के की सब होलै, भोजन साधन भेलै खान पियन।
होय छै, बनै छै।
ओ एखन बैनते छै।
हुं।
अहाँ उम्हर कना यऽ मौसम आर।
हमरा एने बुन्नी होय छै।
बुन्दा-बुन्दी होय छै, आ।
होय छै।
बुन्दा-बून्दी होय छै नै।
हूँ।
हमरा आर के मतलब भगवान नराज भऽ गेलखिन हन।
आ माय भती नराज भेल छथिन हमरा आर पर।
चिक्कन सँ पूजा नै करतै तऽ नराज नै हेतै, खाय लए नै रहतै तऽ नराज नै हेतै।
उहाए ने बता नै माय भगवती के की भेल छै हमरा आर के ऊपर। आ एके जगह छियै, मया भगबती के मन्दिल छै पास मे। आ मैया भगबती बरसे नै कऽ रहल छै, बूंदा-बूंदी भऽ जाय छै, बस भऽ गेलै। किसान परेशान छै।
कहै छी गाँव मे बै ठ कऽ सब औरत सबके कहियौ जर-जटिन खेलत तऽ नै।
उहाए ने दिक्कत छै यौ, पेहलुका आदमी नै ने छै यौ। आ। पेहलुका आदमी आर करै छलै जर-जटिन, आब लबका जुग के आदमी आर करै छै।
नै।
उ जर-जटिन।
तब ऊं।
तै लऽ कऽ दिक्कत छै नै यौ।
तखन
की करतै लोक, पुरना लोक के बाते कुछ और रहै। नबका जुगक आएब गेलै, आब नबका जुग मे की हेतै।
भिनसर मे की सब खेलियै।
भिनसर मे खेलियै दाएल, भात, सब्जी। ओय पर सऽ तरुआ।
कथी-कथी कऽ तरुआ।
तरुआ खेलियै ओ तरुआके बैगन
आइ आइ एन टी ओ इ के मतलब भेल आइ एन। ओ मतलब आइ एन टी ओ। अयले रहे। अयले पढ़ा न कऽ। की गै
आ
अखनो खाइते छियै?
नै एखन खाइ नै छी बाइक चलबै छलु बुलियै। तऽ रुइक क कनि गप कऽ लै छी आब तखन कऽ ब-ब बाद गाड़ी स्टार्ट करबै ह्म।
अरौ बा दरभंगा वला जमीन में तऽ बाइढ़ आइब गैल।
ओतऽ बाइढ़ एबे करत ओ निचला इलाका छै एखन। बुलियै ह्म। उ छै-छै अहाँके जे पब्लिक जखन ओतऽ वासना लऽ लेतै न। तकर बादे ओतऽ कुछ सुधार हेतै।
जी
तय दुआरे।
डूइम गैल हेतै नै?
हँ उत डुइब गैले हथिन ओय में कुनु कहैवला बात नैछै।
हूं
हँ
जतैय अन देखै लए।
आब जयबै एक दू दिने समय आर देखै छियै तऽ मौसमे तऽ कनि। हया बुंदा बुंदी हो लगै छै बारिख हेबे न करे छै बढ़िया स मुंदा मुंदी भ जाइ छै। कोनो कामो नै हुआ दैछै। तय दुआरे। को वर्षा होइए की?
नै होइ छै।
हँ
मैट खुनआ वलामे पानि छै कि नहि छै?
मैट खुनवा वलामे पानि तऽ नहिए के माइन छै ओ तऽ मिट्टी छै। बलूहा बला।
हूं। मनेजरा के की हाल-चाल?
ऐं
मनेजरा के की हाल-चाल छै।
मनेजरा तऽ बड़ा सुपर निकलले बुलिये
हुं।
आब देखियौ आगे प्रक्रिया की होइ छै से।
हूं
आब-आब-आब तहनमे तऽ किसान खेतिए नै करतै यौ।
देखैत रहतै नै तऽ बकरीवाली आर मुड़िये छोएप लते।
नै नै मुरी किया छौपै दबै यौ, एना नै होइ छै।
गाइयो भैंसियो आर ले काइट लैत। हूँ।
हूं।
भाइजी कहा छै।
तऽ ठीक छै बुलियए आब हमहूँ निकलै छीये कनि हम बाइक रोक कऽ बात करै छलू हें आब निकलै छीयै हम।
तऽ सबेरे सकाल चैल आईब राएत भऽ जेतै बेसी।
नै नै बस भ गेले हम निकलै छी, ठीक छैय।
हूं।
रख छी।
रक्खू।